कि हाल चाल ठीक ठाक आहा, कहू।
है अपनो ठीक अछि और बताउ कि से भऽ रहल अछि
खेनाइ पिनाइ बनलहे एथीन है रौतका
अच्छा अच्छा, अच्छा।
सजमैन अदौड़ी के तरकारी रोटी।
अच्छा
आमो खुब छैय त, आमो होइ छैय
जी एखन त आमे के समय छै खास कऽ के
ह आमे के समय छै सभटा खेनाइ के काम पूरा कऽ दै छै
जी सही गप छै
तऽ सभ आमे पर एखन जोर देने छथिन
जी के पुछय सही बात छै
आ ओर अहाँ कहू कि सभ बनले हए
हँ हमहूँ तरकारीए रोटी बनेने छी कटहरके बनेने छी।
वाह वाह कटहर तऽ एक नंबर
जी
कटहरो राजे अछि
जी एकदम से एखन तऽ कटहलो बड़ अइछ चलती
ह
जी
कटहर त हमरा केनाहिय ओके नीक लगैए तीसी दऽ कऽ कटहर नीक लगैए दालि मे दऽ कटहर नीक लगैया कटहर के चक्का नीक लगैया अथी वला जे होइ छै
जी आ कटहर के कटहर के। कोफ्तो बड़ नीक होइत अछि।
कटहर के कोफतो बड़ नीक होइ छै सभटा तऽ जेना कटहरके बनल। ह आ कटहर के अचारो बड्ड नीक होइ छै
जी अचारो बड़ नीक होइ छै अपना सभके तऽ मिथिलामे तऽ खास कऽ के जे छै। अचार बनबे करैत छै आ सभ रंगके बनत अचार एखन जेनाकि आ क अचार सभ खूब बनबै छथि।
ह आमेक अचार देखियौ ने कतेक आम अचार के कतेक तरहक प्रकार छै।
कतेक आ खास कऽ मिथिलामे तऽ नियमे छै जे और कुछ बनय नहि बनय लेकिन आम के अचार अथी अम्मठ जे होइ छै से त बनबे कर पड़ै अछि।
आ तऽ पूछल आमठ तऽ हमरो सौस बनेलखिन हे
अच्छा।
ह अमट बनेलखिन ह एक काजगो सूप पर ओन दऽ के बनै छै
जी।
आम के घोर के जे एना एना कऽ के बनै छै ओकरा साइड साइड के सेवला बोर्ड वाला जे कहै छै बोर्ड वाला से आ एकटा ओ तुआ जे होइ छै चूल्हा पर चढ़ा के ओकरा खूब के औटैत रहियौ औटैत रहियौ।
जी चूल्हा पर दर के खूब गरम कर के खूब खौला के
मिलाक तऽ ओहिमे समय बेसी लैत छै आर ई बोर वाला जे होइ छै तऽ अपन घोरने र घोर कऽ कतहु अढ़ियामे राखल रहत आ बीच बीच मे अपन जेना जेना भेलै तेना तेना देब जइयौ जेना जेना तटहेते ओ तना तेना दियौ
जी जी सही
जी त फेन अचारो के बड़ अछि कए रंग के अचार आमे के अचार भऽ गेल कटहरे के अचार मिरचाई के अचार त परोड़ के अचार सभ रंग के अचारे
सभ रंग के बजार आइ काल्हि जते बनाबी तते कम
कत तते कम सही गप छै।
तऽ देख स्तर चार बन आ हम रहे छी एतय जयपुर मे जयपुरो मे छै बहुत तरह के अचार सभ विन्यास देखलियै ह जे सभ नहि चिन्है छलियै एतय जेना केरड़ होइ छै एकटा छोटे छोटे जेना। जेना अपना सभके होरसा होइय ने एनयत केरड़ होइ छै तऽ केरड़ के अचार बनै छै एकटा होइ छै गोन्दा
गोन्दा गोन्दा कऽ भेल
हटा गोन्द गोल गोल गुले नानी जा गुलेर होइया ने
जी जी।
तेनाहि अपना सभके गाम मे गुलेर जे होइएा एतय ओहने रहै छैटा गोन्दा। जयपुरमे तऽ ओकरा लेसुआ कहै छै उदयपुर के तरफ ओकरा। गोन्दा कहै छै तऽ ओकरो। हँ ओकरो अचार केर सांगरी के आचार एत नामी छिय केरड़ और सांगरी। होइ छै, लम्बा लम्बा। एतौ देखै छियै तरह तरहके अचार जे सभ नहि कहै छै जे सभ कहियो देखने नहि रहियै से सभ
जी देखे कऽ मिल गेल
ह ह
त होइते छै ने ई गाव के लोकके जल्दी मतलब जे चीज गाव मे नहि देखले से शहर शहर मे मिल जाइ छनि आ शहर के लोको के गाव मिल जाय छै देखे के
ओ। देखेलखिन ने दिन दिन देखलहुँ आन मुगरी माछ कऽ कान छै पड़ल
हु हु बढ़िआ अछि हेबाके चाही
अहाँ अचार तचार बनेलहुँ कि ने
जी अचार हमरो घरमे बनल अछि मतलब अबीरी एतेक आम तऽ नहि छलए लेकिन फिर भी जएह सएह। ओ हल्का फुल्का बनल अछि पहिले जेना आन बेरी जेना नहि बनल अइ बेरी।
ह एहिबेर तऽ आमो कम छलै
कम छलै तऽ उएह चक चक्करमे न आम ओते कऽ नहि बनल अछि आर कनि मनी बनल अछि
ह।
जी।
बढ़िआ होइ छै आम तऽ कि छै एक भरि सालक छियै एक बेर बनाउ आ भरि साल खाउ।
जी से तऽ नियमे छै आ खास के तऽ मिथिला मे ओर कुछ बनए नहि बने लेकिन लेकिन आम कऽ समय मे अचार बनबे करे छै आ मिथिला मे तऽ व्यंजन बड़ अछि बड़ तरह के।
फ्रेज भोज न भात हर हर गीत।
जी बड़ खान पियन बड़ छै मिथिला मे बड़ देखल जाइ छै खान पियन के।
हँ तऽ इ मिथिलाञ्चल एहन खेनाइ पिनाइ त कतहु नहि छै पूरा दुनिया मे कतहु नहि छै
कतहु नहि छै मिथिला के बड़ बड़ नामी छै खेनाई पिनाई
आ कतहु कतहु एहन नहि छै।
जी बहुत तरह के व्यंजन भऽ जाइ छै। खास कऽ के अपना सभके अ तरुए बनल तऽ कोई पाहन परक एलथि त तरुआ तऽ ओना बनबे करै छै लेकिन तिलकोर के तरुआ नियमे अछि
मने पाहुन आबि जता तऽ अरबै के उऽ बननाइ जरूरी ए कोनो ने कोनो चक्का तैरे दियौन हुनका
जी ई सही गप छैै
जाबे भात के ओ अथि तरुआ बगरुआ सँ नै झपबै ताबे की भेलै स्वागत
ई भेलै नै कोनो स्वागते नै हेत अपना सभके तऽ मिथिला मे तऽ बड अछि बड़ व्यवहार बड़ तरहऽ के
हँ
तऽ ईसभ बड्ड अपना सभ मे जतेक मतलब मिथिला मे अछि ओतेक अहाँकेँ कतहु नै मिलत कोनो शहर मे कतौ चलि जाउ कतौ नै मिलत गर्मी छुट्टी गाम जे गेलौं अच्छा
ओतय से फेर वापसी जे अबैछलहुँ तऽ एक गोटे के देखलियनि ट्रेन मे
अच्छा
अ खाजा लऽ क खाजा देखना बहुत दिन भऽ गेल ला खाजा ओ हुनका देख लियैन बट खर्चा मे खाजा लऽ के आयल छलथि तऽ कहलथि खायब हम कहलिए हमरा तऽ जबाना भऽ गेल खेना खेलौंह तऽ हम कहलियनि अहाँ केना कहलथि कि जे हम तऽ गाम से सभ बेर बनवा क लऽ जाइ छी खाजा आओर अथी आओर एकटा जे होइ छै बालूशाही ई दूनू
अच्छा
हमरो देलथि ओय मे से बड नीक बड खास्ता खाजा एतेक बढ़िया लागल
अच्छा अच्छा चलू तऽ रस्ता मे एकटा अहाँके ओहो मिल गेल।
हँ रास्ता मे ओहो मिल गेल आर एक नव नवका लोक से भेंटो सेहो भए गेल।
जी होइते छै रास्ता सभमे सएहसभ खास कर कऽ गामक लोक के ज्यादा व्यवहार रहै छनि। बाहरके लोक ओतेक नहिये जैं गाँव के छलथि मिथिला के छलथि तें ने।
केलथि नहि तऽ कोन मतलब छै।
कोन मतलब छै आन जगह के इएह रहितै दोसर शहर के तऽ ओतेक नै पुइछ तैथ ओतेक नय हुनका मतलब रहितैन।
मंसहार के लोक के तते सन्देहात्मक दृष्टि से देखैत छै ने दोसर के।
जी जी।
मे तऽ अपनत्व बड बेसि छै ना।
जी बड
हँ आनो अपने लगै छै।
अपनो लागै छै आ कनी नीक से गप क लिय त आओर।
आर बढ़िआँ आन ठाम जे भेट गेल एक शहरमे। एक गामक लोक भेट गेल त ओत बुझू कि सोहोदरे भाय बहिन छै।
जी सही गप छै।
आ खास कऽ कऽ अपनसभके जे छै ने भासेमे एतेक मिठास छै ने।
हँ
सब सुनैमे जे कोइ गपो करै छथिन तऽ नीक लाग लगै छै कि कते नीकसँ बजै छथिन कत। कतेक नीक भाषा छय।
आ
अपना सब के भाषे बहुत नीक अछि अपना मिथिला के। के भाषा त बहुत तरह के छै। छै हिन्दी छै पंजाबी छै लोक बजै वला सब रंग के बजै छै। लेकिन ओतेक आन भाषा सुनय मे नहि नीक लागत जतेक मैथिलीमे नीक लागत।
सब भ रहल छै।
त अभी कुछ नय अभी बस इहे गप सप कहलियनि करैछियनि। हँ तऽ हमर तऽ भऽ गेल खेनाइ बनि गेल एखन खेलहुँ नहि खाली बना कऽ राखि लेलउ।
जै दिन कटहर बनैया हमरा तहि दिन हम राति रतुका लेल बचा कऽ राखे लै छी। आ दिनका जे बच लाहा भात रहैया सेहो कतौ न कतौ कोन मे धैये दय छी नुका के राखि लै छी। एकठा ठैर सने राति मे ओ भात खैयब। हमरा बढ पसीना चुबय यै। त अहाँ त बड नीक चीज बनेलहुँ हेँ।
जी जी लग मे त छी नय जे कहब आबि जाउ।
हँ सएह तऽ कहलहुँ कि लग मे रहितहुँ तऽ दौड़ कऽ आबि जैतौंह
तै ना लगमे तऽ छी नय
हूं
आ हमहू तऽ रोटी बनेने छी आ दिनका कनि भात अछि।
हं हँ तऽ और की भात सने एकदम कटहर के तरकारी एकदम खूब बढ़ियां।
हँ बहुत नीक लागैय छै खायमे।
हम तऽ भिन हम तऽ की कहै छै दिन मे बनौने रहौ भात बनेलहुँ आओर तीसी कनि छीट देलियै भात पर
अच्छा
यार ओहि सने ओहि सने खा लेलौं अपन
अच्छा अच्छा। आ अपना सभ के मिथिला मे तऽ तीसियो बड रहै छै आ ई तऽ गाँव घर मे ज्यदा मिलत
कतेक नीक लगै छै
अच्छा बहुत स्वादिष्ट लागै छै खायमे खास कऽ कऽ मिथिला के बाते कुछ अलग छै
हँ सेह छै
जी जी तब तऽ बढ़िया
आहांके दिनमे की सब बनल रहै
हमरो दिने मे बनल छले दालि चावल आ सब्जी बनल छले भिण्डीए के बनल छले
वाह काल्हि हमहूँ भिंडीके सब्जी बनौने रहौ भिंडीके तीमन बनौने रहौ एतेक बढ़ियां सेरसो के झो सेरसो के मसाला धऽ कऽ झोरगर आमिल तामिल दऽ के खूब बढ़िआं
अच्छा
हमरा तऽ भिणडीके झोरगर तरकारी रोटियोमे नीक लगैया
अच्छा हँ भिंडी नीक लागै छै भिंडीके भुजियो बड नीक लागै छै बढ़िआँ सँ बनैयौ तऽ
नीके लगै छै
भात मे जी बहुत नीक लागै छै भात मे
हँ
जी सही गप छै
हं रंग बिरंग के साग एखन भेटै छै पटुआ साग तऽ घौका साग गेनहारी साग ठरिया साग
बहुत रंग के साग भऽ जाइ छै
एहि बेर गाम मे हम खूब साग खेलहुॅं हें कोनो दिन एहन नहि छुटल जे हम साग नहि खेलौं
चलू तब तऽ बहुत नीक केेलहुँ आ गर्मी के लेल तऽ बहुत नीक गर्मी मौसम मे
हमरा माछो बड पसंद अछि माछो रंग बिरंग के खेलहुं कोठी इचना कबूतरी तऽ कोन कोन
जी माछो बहुत रंग के होइ छै बहुत रंग के
प
गाँवमे गर्मी छुट्टी अपन बिताके गेलौं ने
ह ग ग्ड
अच्छा अच्छा चलू बहुत नीक केलौं अच्छा
एलहुं फेर कहै छै पुनः मुस्को भवह फेर अपन काज आब तऽ लैगते नहि कनि दिन तऽ मोने नय लागत उह गामे पर जी घिचत कि ओतै रहितौं सएह ठीक छलै त त अपन फेर पूरा अपन दिनचर्या में आबि गेलौं या बच्चा सब भोरे भोरे इसकुल जायत घरवला जेतैथ ओ जायत ओ आउत सएह भरि दिन सएह चलै छै
जी पूरा समय वेहे मे बीत
ओहि मे भी छै
जी होइते छै भऽ जाइ छै कनि गाँवमे रहि जियौ ने आ फेर जाय लगियौ तऽ कनि दिन के बाद गेलाक के बाद मतलब वएह पर ध्यान रहत गांवे पर भने गांवे मे रहितौ बेकार एलौं
हँ हँ से होइ छै उएह छी बात लगाबके हँ
जी सही बात छै गाँव मे कुछ ज्यादे मोन लागे लगै छै लोक के
हं बड मोन लगै छै हमरा तऽ बड बेसी मोन